हेलो
एक हेलो
हँ हेलो
आवाज आबै या हमर
हँ हँ आबै आबै
चलू अहाँके आवाज बड़ धीमा आबै या
बड़ा धीमा या
हँ मध्यम अवाजमे आबै या
आंय पूछऽ त कि अंयाके पूजा पाठमे विश्वास राखै छै
हँ राखै छियै पूजा पाठ विश्वास अहाँ राखै छियै
हँ हम नियमित पूजा पूजा करै छियै
आ व्रतो करै छियै अहाँ
हँ अहाँके धर्म महत्व आकांक्षा अहाँके जीवनमे किया छै
देखियौ धर्म महात्वाकांक्षा ईसभ भेलै हमरा तऽ एते नहि बुझल या एहिसभमे लेकिन हमरा एते बुझल छै कि हम पूजा पाठ करैत छी मोनके शांति ला अहाँ किया करै छियै
हम धर्म अनुसाथ त शान्ति दैत अछि
अच्छा आर सब बताबू खाना पीना भए गेल
हँ भए गेल खाना भी भए गेल
अच्छा की खेलिए
अभी यहाँ रोटी खैय
तऽ चाउर नहि खाइ छियै
नहि खाइत छियै ओ दिनमे खा खाइत रहल
चाउर दिन मे चलू ई नीक बात भेल
अंया मंन्दिर जाइत छै
हँ जाइ छियै मङ्गलवार के
मंगलवार के जाइ छी काहे मंगलवारके काहे जाइ छै
आ मंगलवार के बजरङंगगबली के दिन भेल आरो बजरङ्गबली के व्रत केलहुँ तऽ गेलहुं मंदिर अहाँ जाइ छियै मंन्दिर
व्रत काहे करै छै
आं बजरङ्बलीके एहि लए कऽ ने व्रत करै छियै किएकि कनि टा मनके शान्ति रहाय कनिटा तन्दुरुस्ती रहए ताहि खातिर कनि टा स्वास्थ्यमे कनिटा नीक रहय स्वास्थ्य ताहि खातिर अहाँ करै छियै व्रत
नहि ना अंया के खास पर्व पर्वक समय अवश्य जाइत छै
अच्छा अहाँ सभ के खास पर्व कोन भेल
छठ भेल
अच्छा छठ भेल चलू इ त नीक गप भेल हमरो सभकें खास पर्व छठे भेल
हँ अंया दोस्त लागे हमर
अच्छा
हँ मन्दिर जाइ छिहीं मन्दिर जाइ छै से न की अनुभव होइत अछि
देखियौ मन्दिर जायसँ मन पवित्र रहै छै आरो जे वि विचारसभ कनिटा नीक भेल आरो जे ईसभ सोच सोच विचारसभ जे होइ छै कनिटा पवित्र भेल तैं लोक मन्दिर जाइया अहाँके छै
अहाँके भी मन शान्त भए जाइत छै जाइत
हँ
मन
सभक मन शान्त भए जाइ छै सभक मोन प्रफुल्लित भए जाइत छै
हँ हँ हँ अयाँके धार्मिक पुस्तक पुस्तक पढ़ै पढ़ै छै
देखियौ आब तकमे हम बस रामायण महाभारत पढ़ने छियै वेद वेद बेसी नहि पढ़ने छियै ई दुनू टा पढ़ने छियै धर्म पुस्तकके मामलेमे
आँ हमरा तऽ थोड़ा बहुत गीता पढ़ैक बा प्रयास करैत करै छी
अच्छा गीता पढ़ने छियै तऽ नीक बात भेल ई तऽ नीक बात भेल
हँ बात तऽ नीक भेल आ धार्मिक ग्रन्थसँ अहाँ की सीखै सीख भटैत
देखियौ जते धार्मिक ग्रन्थ छै सभ इएह कहै छै कि बुराइ के नाश भेल आ
कैसे कैसे बुराइके नाश भेल आओर अच्छाई कें जीत भेल
जेना जेना रामायणे कहै जेना रामायणे भेलै रामायणे भेलै तऽ रामजी मारलखिन रावणके बुराइके अन्त केलखिन आ महभारते भेल आ पाडव मारलक कै कौरव कें बुराई
हँ हमरा हमरा अंया अंया तो बोले बोल छै किइ एखनो कुछु न के भेल
अच्छा के कहै छै एहन
अहाँ हमराके हमरा यहाँ के लोगन
त नहि ओतेक जानकारी हैत तऽ एहि लए कऽ कहै हेतै आ लोकके अपन अपन मान्यता छै अपन अपन विश्वास छै आ फेर जकर जेहन सोच होय
अंया के ई बात मानै छै कि समाजमे अलग अलग धर्मक लोक अ छथि
हँ हर धर्मके लोक होइ छै हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्मके लोक
हँ अंया के अंया इह कहैत कहत ने हँ सभ धर्म समाने एगो अछि हए ने
हँ इहो छै लेकिन ई कहबै कि हिन्दू धर्म बेसी कनिटा भेल नीक
कैसे कनिटा भैल
कियाकि हम उएह धर्म छियै हमर धर्म भेल तऽ हम तऽ मानबे न करब कि हमर धर्म नीक भेल
अंया अंया के पंजाबी रहै त की की कर कहै छै कि
आब देखियौ ओकर सबके अपन धर्म के मान- त छै ओकर सबके अपन छै ओकर सभके बचपनसँ अपन सिखेनाइ बुझेनाय गेल छै तऽ ओसभ अपन मानतै
अंय अंहीं बता सकलू कि धर्मक नाम पर झगड़ा कियाक होइत
देखियौ ई तऽ ई तऽ भेलै जे क्षेत्र भा क्षेत्रभाषी जे छै जे जे लोग आ सब जेहन जेना भेलै जे पंजाबी छै तऽ ओकरा ओ अपन धर्म मानतै हमसभ बिहारी भेलियै हमर सभके अपन धर्म छै अपन
हमराके भी हमराके भी कल्चर दोसरे भेल छै अलगे अलगे भेल छै
ओहा त
एकटा आ अक्सर ए -अ अंया के ए -हमरा हमरा यहाँ के अकसर गलतफहमियां कटर सोच कारण बनै त छै
अच्छा अच्छा नहि झगड़ा सब ई सब नीक बात नहि भेल
हँ नीक बात तऽ न भेल लेकिन लोगन के की समझाउ
हँ इहो बात छै आब बताबु खाना पीना भए गेल
हँ भए गेल तं बताब
की कहलियै
तं बताब
अच्छा नहि अहाँ बताबू एना कहल जाइत छै
अच्छा अच्छा अंय बताब आं अहाँ बताब की की खैयली
बाहरे खेलहुँ होटलमे जायक नहि तरकारी आओर रं -रो- टीे खैलिए
अच्छा अच्छा अंहाँंके बात बताब धर्म अध्यात्ममे अन्तर अछि कि नहि अछि
नहि बुझलियै हमरा ई बात
ह-हम हम बताबत तऽ हँ धर्म परम्परा स जुड़ल अछि अध्यात्म आत्माकाक शान्ति सङ जुड़ल छ
अच्छा
बुझले
हूँ बुझलियै
हँ ध्यान करै छियै
कथी
मेडिटेशन ध्यान ध्यान
नहि ईसभ तऽ नहि होइ छै समये नहि भेटै छै तऽ केना करतियै सुबह उठै छियै कॉलेज जा छियै फेर आबबै छियै फेर उ सब पढ़ाई लिखाई
कितना पढ़ कितना पढ़ाइ लिखाइ करै छियै
नहि करऽ परै छै इंजीनियरिंग मे
अ-आयाँके बारेमे आयाँके बारेमे सुनली कि अ - कॉलेज ना जाइ छी
हँ कियकि नहि बुझलियै अ -इन्टर्नशिपके टाइम आबि गेल तऽ इन्टर्नशिप करै छियै तऽ कॉलेज नहि जाइ छियै
अंया एक बात बताब
कहक
के कोन धर्म पर्व सबसँ नीक लगैत अछि
हमरा लागै छै अपन हिन्दू धर्म ब -बड्ड बढ़िआँ लागै छै
हम आ -हमराके पूछल पुछलक कि अंया के कोन धार्मिक पर्व सभसँ नीक लागैत छै
हमरा धार्मिक पर्व हमरा कहल जाइ जे छै ई छठ पूजा भेल दीपावली भेल ईसभ ईसभ पूजा बड्ड नीक लागै छै हँ छठ मनावल जाइ छै ताकि जे सूर्य भगवान छै च सूर्य देवता छथिन ओकरा जे ओ डूबत टाइम आओर निकलत टाइम दुनू टाइम ओकर पूजा भेल छै ठीक छै आर जे घरके जनानी सब हेतै ओ सब अपन बाल बच्चा ला बाल बुदरू ला ई सब ओकर अच्छा भविष्य ला ओकर अच्छा
हँ अंया के ई बताव छठ मे सबसँ विशेष की लागैत छै
अ अ - की कोन मामलामे की लागै छै मतलब
अ - छठि पर्वके विशेषमे की लागै छै लइक जइसे अनुशासन स्वच्छता श्रद्धा
श्रद्धा लागै छै
अनुशासन न बारे
अहाँ बताबू अपन श्रेष्ठ पर्व
अंया के भी छठे पर्व हें
अच्छा अहाँ की बुझै छियै छठ पर्वसँ
नीक पर्व हई अंयाके आ-हम आ हमर आओर हमर दादी उप- उपवास रखै छथिन निर्जला उपवास
अच्छा छठमे निर्जला उपवास चलू नीक बात हाथ खड़ा खड़ा करै छथिन की दादीमाँ
की अंया के की बोले छै
दादीमााँ हाथ खड़ा करै छथिन छठ मे
हमराके न हमरा के नहि सम ना समझमे एलो
अच्छा मगर हम कहै छियै दादी माँ पानि मे उतरै छथिन डलिया लए कऽ
हँ हँ
अच्छा ओकरे कहल जाय छै हाथ खड़ा करनाइ नहि बुझलियै जे जे जनानी एक परिवार म एक जनानी होइ छै ने जे डाली लय क पानि मे उतरे छथिन ओकरा कहल जाय उ जनानी हाथ खड़ा कैलखिन
अच्छा अच्छा हँ बुझली बुझ- अं अंया ई बताब कि अलग धर्म धर्मक मित्र बनाबैके नीक अनुभव होइ छै कि नहि
देखियौ सबटा धर्म एकएक शि- क्षा दै छै उ छै इंसानियतके बुझलिए तऽ हर धर्ममे कनिटा रुचि रखनाइ जरूरी छै जेना हमरा कनिटा इस्लामोमे कनिटा जानकारी छै बुझलिए
हँ बुझलिए
ई सबमे तऽ हमरा-हरेक धर्म के हमरा पास दोस्त छै ओकरा स पुछै छियै ओकर कल्चर के बारे मे बुझै छियै
कॉल के टाइम भए गेल बा
ओ ठीक छै ठीके छै
नमस्कार